हलो हँ अपना सबके जे बरसाइत होइ छै, ओय बरसाइतम गौरी बनै छै, होइ छै नैहर सासुर दुनूक?
हँ, दुनू के नैहरोक के बनै छै सासुरोके। सासुरो मे बनै छै दुनू जगह के बनबै छै।
तऽ दुनू तहन पूजैत हेतै ने ओ जे नववाहितसभ जे बरसाइत करै छथिन तऽ दुनू पूजैत हेथिन। हँ आ फूलो पत्ती सब नैहरोे के होइ छै आ सासुरोे क?
हँ दुनू जगह के होइ छै नैहर सासुर दुन्नूके।
और ओयमे की सब आबै छै सासुर स?
नाग -नागिन आबै छथिन, कनिआ पुत्रा होइ छै बियैन सात गो होइ छै, पनपथिया होइ छै मौनी होइ छै
कथा होइत हेथिन।
हँ हँ मधुश्रामणीके कथा होइ छै हँ।
हँ- तऽ, बरसाइतके कथा जे ओयमे होइ छथिन तऽ हँ। से चढ़ैत छै
हँ चना आबै छै।
हँ हँ तऽ बूट सबके बाँटल जाइ छै। सभ जे आबैत हेते हकार पुरै लए।
हँ। साठि पहिने पूजल जाइ छै चाउर क आ। द कऽ आ चनाके बूहँ। बूटके हँ बूटोे आ मु। मूग अथियो होइ छै ओकरीयो होइ छै दुनू के पहिले साठि-साठि बेर हम
ह आ गौरी जे पूजै छै से हाथी पर।
हँ हाथीपी रहै छनि ओहिपर गौरी हँ फेर विषहहाराके दूध लाबा चढ़ै छै
आ कनिआ पुतरा जे रहै छै। से कनिया पुतरााक के जेना लोकके बियाह होइत छै सिन्दूरदान होइ छै तेनाहिते कनिआ पुतरोके होइ छै
ह बियाह होइ छनि ह
हँ
फेरो बड़ अथी आम रहैत छै आम फेरो बड़ गाछ तर राखि क पर जल देल जाइ छै फेर जनेउ हँ हँ आ जनेउ के सूत रहे छै ओहिमे तीन बेर हुनका अथी होइ छै लटपटायल जाइ छै बड़के गाछ हँ
हँ आ ओ माथा पर सेहो लेल जाइत छनि ओ पत्ता बड़के पत्ता
बड़के पत्ता हँ
हँ आ तखन कथा सभ सुनलाके बाद ओ बड़के पत्ता जे माथापर लेने रहैत छै से आकि दोसर दोसर पत्ता पा फूल तीन बेर फेेकै छै आ
नहि दोसर पत्ता ल क ह कहै छथिन मर किआ म मर दियअ बड़ लिअ बड़ लिअ मर दिअ हँ हँ तीन बेर ओ फकैत छथि
तीन बेर पाछू फेक छै आ मर दियअ
आगू आगू हँ आगू के
आ तखन जाके फेर उ जे सभ दैत हेथिन
हँ हँ फेरो अङ्गना आबैत छथिन पाँच आदमीके फेरो खीर पोरई छै पाँच आदमी के चना बूट पड़े छै हँ
अहिबासी क
अही बात पाँच गोे ह
हँ आ तखन जे हकार पूरा देल रहे छै त सब आबे
हँ सभ आबै छथिन हँ हँ हँ सभ आबै छथिन हँ सभके पड़ै छै
हं।
बोट।
ओहि मे बड़ो के काज होइ छैय बरसाइत मे।
बड़के काम तऽ नहि होइ छैय ओहिमे भैया लगैल जाइ छैय। लोक के भैया लगबै छ गला ह आ भैया लोक। सङ्गी सहेली रहैय छैय तऽ हुनका।
हां।
पहिलेैये कहि दैय छैय तऽ हुनका साथे लोक भैया लगेलक।
भैया जे लगबैय छैय तऽ आम आम लए कऽ। अपन आम देलक भैया क। तीन बेर हं हं आ तऽ ओ हं देलक। हं।
हं फेरो कहलक नाम हं नाम छोड़ नाम जे रहे छैय। तखन लैय छथिन तकर बाद फेरो नाम हं नहि लै।
भैया लोक कहैय छैय।
हं
हं।
फेरो ओहिमे अनूने खायल जाइत छैय दिने। तऽ राति लोक पाइनो नहि पियै छैय।
के करैय छथिन ओहियो मे बहुत आदमी बहुत। बहुत ठुम होइ छैय बरसाइत मे आ नै त बहुत ठम जे खाइ छथिन। पूजा पाठ केला के बाद एक बेर अनून किछ खाइ छैय।
हं एक बेर अनून सांझ पड़ैत।
या खीर हं ओहिओ मे। भुजिया सब लोक कहै छैय नै खााइ के चाही।
नै नै खाइ के चाही दूध चूड़ा या। खीर जे बनैय छैय उहे खाइ छथिन।
हं आ बहुत ठुम त नै खाइब। करैय छथिन से ओ दिन नै खाइत हं बहुत ठुन त। तीन बेर तीन बेर होइ छैय जेना एक बेर होइ छैय तेनाहिते तीन बेर होइ छैय।
हं तीन बेर होइ छैय पाँच बेर होइ छैय हं।
हं पाँच बेर होइ छैय त ओहियो मे जेने। हिते एक बेर बनैय छैय गौरी तेनाहिेते पाँचो बेर। बनैय छैय पाँचो बेर नया वस्त्र पहिरै छैय। सासुरे के सब चीज होइ छैय।
हं सासुरे से सब किछ होइ छैय।
हूं
ओहे बेर सब किछु होइ छैय फेरो गौरी। भोरे कौआ अथी बाजेैय स पहिले। डकैय छैय तै सऽ पहिले गौरी पोखरि। रहै छैय धार रहैय छैय त ओइमे जाइ छथिन कमला याहां। हं सभ किछ ल क अहिमे। भसैल जाइ छथिन हं तकर बाद।
उ जे गं पूजा करैय छथिन जे नव विवाहित उएह भसबैत हेथिनह
हँ हँ उहे, हँ अगर मजबूरी रहैछ छनि कोनो आब लोक बाहरमे रहैत छै आब तऽ गाँवमे त किओ रहै नै छै। बाहर मे त लग पासमे पोखरि नै रहै छैन।
हूँ।
त तखन अपन किओ हुनकर भाए या माँ जे रहै छनि त ओ अपन जा क भंसबा दै छनि। हँ हँ हँ। आब त जादा लोक बाहरे रहै छै।
हं। ई कोजगरा जे होइ छै, कोजगरा होइ छै आश्विनमे आ कि कातिकमे।
आसिनके पूर्णि मा मे।
पूर्णिमा दिन होइ छै, ओ लड़काके होइ छै कोजगरा।
हँ कोजगरा, लड़की ओतऽ सँ
के नैहर सं जाइ छै सभ चीज लड़का ल
अबै छै, लड़का के कपड़ा, हँ कौड़ी खेलल जाइ छै।
सभ चीज जाइ छै लड़किए के नैहरसँ ने
हँ, दैरभंगा जिला मे त नै होइ छै। मधुबनी जिलामे कौड़ी भेल, छत्ता रहै छनि हुनका बिध हं चुमाओन भेल ओइ छत्ता पर ओ मखान छीटल जाइ छैन। चांदी के कौड़ी आबै छै, चांदी के कटोरा आबै छै ओहिमे कौड़ी सार बहिनोइ दुनू
अच्छा सार बहिनो साथ
सार बहिनोइ साथे, हँ सार नहि आबै छैन तऽ भौजाइ रहै छैन तऽ भौजाइ साथे नहि तऽ सार बहिनोइ। उएह कौड़ी तऽ सासुर सँ आबै छैन लड़की की ओतऽ स, ओ खेलल जाइ छैन आ उएह छत छत्ता ओढ़ कऽ ओहिपर छत्ता पर लोक मखान अपन फेेकै छै। चुमाओन तुमाओन होइ छै।
हुँ हुँ।
ओ से फेर नौत लोक होइ छै भोज भात करैत छनि जेकरा जेना भार आबैत छनि
मिठाईओ मिठाईओ सभ जाइत हेतै सभ चीज लड्डू मिठाई सभ। हूँ।
हँ रसगुल्ला इएह सब चूड़ा दही केरा इएह सभ चीजके अपन सब्जी तरकारी बनल आ ओहिमे अपन सबके नोत द एलैथ
भोज भात होइत हेतै।
बहुते लोक ओहि रातिमे करै छथिन बहुत लोक ओहि
जेना टोल में आब रहल दूगो चारि गो तऽ लोक ओहि हिसाब से केलेथि, बहुत ओहियो दिन ओकर परातो भेने करै छथिन।
हुँ।
ओ तऽ समाज क अथी कऽ के ओहि हिसाब से देख कऽ केलैथ।
हुँ हुँ तऽ ओइमे लड़की के लेल नय ने कपड़ा सब कोनो दै छै ओहिमे तऽ लड़ केक लैल आउत सब चीज सासुर वालाक के लेल हुँ
लड़ लड़की ओतऽ से सब किछ आबै छैय। छैय लड़का के परिवार के माँ बहिन भौजाइ। जे रहै छनि सभ परिवार। आर मधुश्रावणी में जेना दै छथिन हँ लड़ का ओतय सँ मधुश्रावणी में सभ किछु जाइ छनि पहिले आब। तऽ नहि पहिले केहेन आब दस गो भार मधुश्रावणी में एयलै तऽ
ओहिसँ बेसी हुँ बेटीवला तऽ कखनो बेटी वाला तऽ कखनो बेसिये दय छैय ने बेटा वाला के
हँ हॅ हँ हँ दस गो भार देलखिन तऽ पन्द्रह गो भार उ चित छनि दैय के
हुँ
ना दै छथिन आ
बहुत जगह तऽ हेबो नहि करै छैय इ कोजगड़ा। इमहर सब भिड़हा सब मे कहै छै नहि होइ छै।
हँ हँ बहुत जगह नहि होइ छैय कोजगड़ा। हू
त लड़का के तऽ एगो वएह भेलै परोजन न लड़कीके तऽ बरसाइत होइ छैय मधुश्रावणी होइ छैय तऽ मधुश्रावणी लोक एके बेर पूजै छैय।
हँ मधुश्रावणी जिनकर नवका बियाह भेल छनि एक। एकबेर आब भ गेल हैया तीन तारीख के छियैन नाग पञ्चमी तऽ ओहि दिन सँ।
हँ नाग पञ्चमी तऽ एगो अलग होइ छथिन। छथिन आ ई मोना पञ्चमी सँ होइ छथिन।
मोना पञ्चमी हँ हँ मोना पञ्चमी स हँ
ह तऽ ई जे होइ छैय मधुश्रावणी एक्के बेर नविवाहित सभ करैत छथिन। आ बरसाइत लोक हँ तीन बेर पााँच बेर भेल। आ जकर पांच बेर भओ गेल तैयो लोको पूजैत रहै छै पूजा। कैरते रहय छय, हाँ। आ लोक जा जकरा पार लागै छै ता अनूने खााय छै लोक। ओहिमे, बरसाइत दिन, हूं
हँ
हँ आ मधुश्रावणिओमे जेना मधुश्रावणी एक बेर भऽ जाइ छै तऽ फेर दोसरो बेरसँ सभ टेमी दिन हमरा सभके ओम्हर होइत छै जे पहिलो दिन अनून खाएल जाइत छैय
हँ हँ कम स कम पाँच साल तक। शुरू वा लास्ट हँ दुनू करै छथिन अनूना हँ
अखन अहाँके नहि पार लागैया कम से कम लास्टो दिन
हँ टेमी जहिया होइ छनि, तृतीय के। टेमी होइ छैयऽ ओइ दिन। ओहि दिन लोक और अनुना करैय छथिन।
हूं।
ओ मधुश्रावणीयो में गौरी होइ छैय। छैय अ न अ सासुरो स आबैत छैन आ नैहरो मे बनैत छैन दुनू गो हाथी बनैय छैय, नाग-नागिन।
ई नाग नागिन तऽ दुनू जगह होइ छैय न।
दुनू ज हं नय मधुश्रावणी मे नैहर सासुर दुनू ओ बरसाइत मे खाली सासुर के होइ छैय। हं एइ मे दुनू जगह के नैहर सासुर। दुनू मैनाक पत्ता, मैनक प। ्ता पर ओहयो पर
पिठार स पूरा अरिपन देल जाइ छनि घर मे, गोबर मे कोबरे मे मेन होइ छथिन ई। पूजा होइ छैय हूं कोबर मे। पहिले पिठार सऽ लोक अरिपन दए कऽ नीक सऽ तखन पत्तो पर लिख लिखल जाय छथिन नाग-नागिन। सिन्दूर, सिन्दूर आ काजर सऽ
काजर सँ हं। सिन्दूर, काजर आ मेहदी तीनू चीज सँ लिखल जाय छैय।
तखन जा कऽ ओहि पर नाग-नागिन सजा क राखल जाइ छथिन हं आ तखन ओहिमे पूजा होइ छथिन। तऽ ओ कहै छैय लोक ओ जे फेर पूजा भय गेल ते लास्ट टेमी दिन जे उ फेर हटा के लोक के भसा दैय छैय। छै। पोखरि या नदी जे रहैय छैय तऽ ओ कहै छैय भाय, भाै जेकरा रहैय छैय तऽ भाइए भसबै छैय।
हं, हं भोर कऽ, ओ टेमी के परात भेने ओरिया कऽ। लोक ओहि दिन टेमी सऽ एक दिन पहिले सब किछ बोरा मे उठा कऽ राइख लेलक। फेर ओहियो